हेलो
हँ कहियौ
तखन गोलू भाायजी अपन सभक काज आब शुरू भऽ गेल अछि ई कौल के अपना सब ओनाहि व्यस्त नहि कऽ सकै छी तऽ अपनासभ की कहै छै छठिके बारेमे दस मिनट गप्प कऽ लिअ बुझलियै तखन तऽ अपना सब मामा गाम मे जाय छलहुँं तऽ अहाँ सभके तऽ अपनो होय छले हमरा सभ तऽ अपना छठि होय नहि छलए तखन तऽ हम तऽ मामा गाम जाय छलहुँ मामा गाममे छठि देखैत छलहु कियाकि घर पर तऽ होय नहि छले लेकिन अहाँ सबके तऽ घरो पर होइया
हँ
तऽ केना की शुरुआत होय छै छठिके से कनि हमरा बुझा दिअ
तऽ ई तऽ शुरुआत होय छै अहाँके नहाय खाय से
अच्छा नहााय खाायस
हँ
अच्छा ओहिमे की होइत छै
ओइमे अहाँके होइ छै जे सब अहाँके खेनाइ खााय छै अरबा अरबाइन करे
अच्छा
कर
अरबा अरबइनमे की बनैत छै ओहिमे
भात दाइल तरकारी भात दालि सजमनिके तरकारी बनै छै आओर अहाँके लहसुन बिना लहसुन प्याज के खेनाइ बनै छै
अच्छा आ गुड़ खीरो अही में ब ने छै
नहि नहि ओ खरना दिन बनै छै ओ खरना होइ छै हूं जहिमे एक टाइम भोजन कयल जाइ छै
अच्छा एके टाइम ओहिमे भोजन हेतै
हँ
ई ई हमरा नइ बुझल छला ई अहां ओइमे अच्छा उएह छियै जैमे प्रसाद सबके बाँटल जाइ छै
हँ साँझ मे होइ छै जे प्रसाद बाटल जाइ छै
अच्छा नहि ओ हम देखलियै ओ तऽ हम देखलियै लेकिन पता नहि छलै की नाम कहलियै ओकर अच्छा ओहिमे पकवानसभ सेहो बनैत छै की
हँ रोटी बनै छै गुड़के खीर बनै छै ओकर बाद की कहैत छै ठकुआ बनैत छै जैमे आटा आओर गुड़ के मिलावट रहै छै
अच्छा हँ हँ अ भूसबो नामके किछु बनैत छै की
ओ तऽ छैठ मे बनै छै मतलब ओ छैठ दिन बनै छै यानी की‌ खरनाके नेक्स्ट दिन अगिला दिन बनै छै
अच्छा अगिला दिन हँ तऽ हम ई देख कहलियै य हमरा पसीनो अछि
हँ
हमरा पसिन भुसबा बड्ड पसिन अछि हमरा
ह ठकुआ बनै छै भुसुआ बनै छै
अच्छा आ यौ हम एकटा आओर देखलियै एहिमे बर्तन बासन कसहो देखलियै जे ई की कहै छै ब साफ सुथड़ा बर्तन बासन त बड
हँ बांसक ब अथी रहे छै बर्तन जेना भेले अहाँके कोनिया सूप तकर बाद बाँसके जे रहैत छै ओ अथी रहैत छै कोपला
अओ ह तऽ कोपला यौ हम तऽ छ अपन घरपर होइए नहि छथि लेकिन जतेक दूर घुमलहुँ हेँ देखलियै जे छठ के आसपास में बांसक बनल बर्तन अचानक भाइग जाइया
नहि हँ
च् भए जाइ छियै बहुत दाम देखलियै इ अहाँके छठो मे भऽ जाइ या ई की कहै छै पटक्खा तटक्खा लोक आइकाल्हि खूब अ फ छी
नइ हम तऽ नहि फोड़ै छी मगर लोकस फोड़ैया
अच्छा यउ अहाँ हमरा जे ई कहि दैतहुँ जे ओहि में की कहै छै खरना की कहै छै आ छठि पुरुषेटा कऽ सकै छी कि मौगिए टा कऽ सकैत छी कि नहि कोइ कऽ सकैए
इ कोइ कऽ सकैए बच्चासे लऽ कऽ पैघ तक
अच्छा एकटा हम ओर चीज देखलियै यए जे छठि दिन तऽ हम गौर केलियै जे कए गोटा पानि में ठाढ़ भऽ कऽ नारियल लऽ कऽ
हूँ
तख तखनि तक ओहि में ठाढ़ रहै छै ज तक सूर्य भगवान हुनका देखइ नहि छथिन
हँ पहिल दू दिनके होइ छइ छठि पहिल
ओ ओ ओ हमरा नइ बुझल छलए
ईछ ई सूर्य देेवके आराधना कयल जाइ छइन
हँ
जाहि में छठि महहारानी के अथी कयल जाइ छै आवाहन कयल जाइ छइन
यौ छठि में तऽ हम देखलियै जे
ई पहिले स स्टार्ट भेल छल मिथिलाञ्चले के सीता माता छलखिन हुनके द्वारा स्टार्ट भेल छलइन ई ओकर बाद महाभारत कालमे ओकर बाद महाभारत कालमे कर्ण सेहो अइ पूजा कयने छलइथ
अच्छा हँ ओ तऽ सूर्य पुत्र छलाहो
हूँ
आइ काल्हि हम देखलियै यै आइ काल्हिके बच्चासभ मे ई जागरूकता एलैए जे अपन परम्परा छैठ लऽ लिअ दुर्गा पूजा लऽ लिअ एहि सबके प्रति रुचि बढ़लैया किछ अहूँके लगैया की
रुचि तऽ बइढ़ रहलैएँ आ सङ्गे सङ्गे ओर अथी भए रहलेया
हँ सेहो गप अहाँ ठीक कहली यौ एकटा ओर हम गौर केलियै क छठि छठि एकटा एहन समय भऽ जाइत छै जाहि में जे बाहरो जे बाहरो रहैत छथि से छुट्टी लऽ कऽ प्रायः गाम अबै छैथ आ अपन बच्चो सब केन आनेत छथिन आ एहिसँ की होइ छै एकटा माहौल बैन जाइ छै जे बच्चा सब शहरी बच्चा सब गाम के माहौल नाए देखलकै या गाम मे नाए रहै छै ओहो ओहो गाम के अनुभव लऽ लैए
ह पहिले ई हम बता देब चाह रहल छि अहाँके ज छैठअहाँके चार दिन होइ छै चार दिन में पहिल नहाय खाय से स्टार्ट हेते तकर बाद खरना हेते ते जे साँझ मे सब जे कोइ अथी ठाढ़ हेतै थिन जलमे ओ खरना के साँझमे अपन भोजन एक बेर करै छथिन मात्र तकर बाद प्रातः साँझ सन्ध्या अर्ध्य होइत छै
हँ
आ भोर मे उषा अर्घ्य होइ छै
अच्छ यौ एकटा हम और देखलियै
जाहिमे अहाँके जाहिमे अहाँके पहिल साँझमे जे सूर्य भगवानके सूर्यास्तके अथी होइत छन पूजा जे जलमे ठाढ़ भऽ कऽ सभ सूर्य भगवानके अर्घ्य दै छैन तकर बाद भोरमे उषा अर्घ्य होइ छै जे अहाँके चारे बजे से लग्भाग लोग भोरे मतलब सूर्य उदयसँ पहिलेहेसँ लोक ठाढ़ होइत छैन और आराधना कऽ कऽ सूर्य देेवके अथी करैत छैन जे आवाहन
यौ एकटा हम ओर सुन देखलियै जे छैठक खतम होइत होइत किछ औकुरी सन के वस्तु उछालल जाइ छै आ सब ओकरा बिछै ले एकदम एकदम आपसमे एकदम लेड़ गिर जाइया
हँ
ओ की बस्तु छिय
ओ छिये जे अहाँके कोई उपासना केने रही छै अपन सभके मिथिलांचल अनेक मान्यता छै
अच्छ
जाहिमे सँ एकटा ओहो छै जे जे कोइ अहाँके ठाढ़ भेल रहै छथिन जल्मे से अहाँके जे अहाँके हाथ उठबै छथिन यानि कि जते अहाँ पकवान लऽ जाइ छियै जे जे सब बनै छै से सब जलमे अथी दऽ कऽ सूर्यदेवके अर्घ्य दैत ओ अथी करैत छथिन ओकर बाद जहन भऽ जाइत छै तकर बाद अपना दिससँ हुनका जे एते दिनमे तीन दिनसँ स दु दिन सहल रहैत छथिन ओ अपन ओकरी फेेकै छथिन हेलो हेलो हेलो
हेलो
हँ उएह ओकरी फेकै छथिन जे जे मान्यता छै जे अहाँके जे ओ खेलाके बाद से
आ अहाँ सबके गाम में सुनलहु हे जे गाम में तऽ अहाँ सबके ई पंडाल वंडाल लगैया पोखरे बीचमें यौ ओकर की खिस्सा छिय अच्छा
सूर्यदेव के प्रतिमा स्थापित कयल जाइत छै
चाइर दिन चलैत छै जाहिमे सँ अहाँके पहिल दिन अहाँके स्टार्ट तऽ होइत छै मगर अहाँके जे
आ
जहिया संध्या अर्घ रहै छइन तहिया अथी स्थापित पहिले भऽ जाइ छथिन दू दिन पहिले हमर आवाहान ओहि दिन होइत छइन
अच्छा तखन तऽ ओहि में सांस्कृतिक कार्यक्रमसभ सेहो होइत हेतै
हँ होइ छै नाटकसभ होइ छै जेना अहाँके भऽ गेल उगना भेलै तकर बाद जे मैथिलीमें किछु किछु नाटक भेलै से सब भेलै
हँ जट जटिन सेहो सुनलहुँ हँ होइए
हँ इहो होइ छइ
आयो एकटा ओर सुनलहुँ अहाँ सभके गाममे डोमकछ सेहो होइया इ तऽ हम बड बड्ड सुनलियै एकर एक दिन इच्छो अछि जे एहि छैठ में अहाँ सब जखन एब तऽ हमहुँ आयब अहाँ के गाम आ घुमि ले हमल कखनहुँ तऽ भओओ जाइत छै कखनो नहिओ होइत छै लेकिन एहि सभमे समय निकाल कऽ कनि घुमनाइ बड्ड जरुरी रहै छै मोन के एकटा अलग शान्ति आ पवित्रता के अनुभव होइ छै अच सब
हं
आ तखन तहिपर से की भऽ गेल अहाँ गाम एयलहुँ तऽ अहाँ गामसँ बगलेमे सुनै छियन जे एकटा भव्य मन्दिर छइ चौकपर की कहैत छै ई काली भगवतीके हं
हूँ
काली छथिन की चामुण्डा यउ
ऊ ओ छथिन तऽ अहाँके की कहै छै शक्तिए रूप छथिन मगर ओ छथिन सिद्धेश्वरी
अच्छा ओर अहाँ ई पण्डाल मण्डाल जे लगैत छै ताहिमे लोकोके सहयोग रहैत छै की
हँ पूरा पूरी लोके के सहयोग रहै छै कियाकि ई सांस्कृतिक कार्यक्रम छै जे अकेले कोइ नइ कऽ सकै छै आ एहिमें कोई अहाँके अथी नहि छै कोनो जाति पति क अछि भेद हटबैत सब एक शने सूर्यके आराधना करबै छथि
ई बड नीक गप अहाँ कहलहुं हैं आ यौ अहाँसभके गाम दिस अपनासभके गाम दिस तऽ दुर्गो पूजाके भव्य देखै छियै खूब मान्यता छै
हँ हँ
हमरा तऽ लगैया अहीके घरके आसपास दू तीन टा दुर्गा पूजा होइत हेएत पाँच सात किलोमीटर के अन्दर हँ
किलोमीटर के अन्दर नाम कहब तऽ अहु कहबै जे हँ भऽ रहल छै
सभसँ प्रसिद्ध कतुक्का अछि नवटोलके अच्छा हँ औरो कतहु कतहु होइए
हँ नहि इस कनि दिन स अहाँके ईशपुर मे सेहो भ रहल छै नवटोलमे होइ छै तकर बाद स्थापित जतय जतय छथिन ततऽ ततऽ होइ छै जेनाकि भए गेल एकटा अहाँके सिद्धेश्वरी छथिन हमर सबके सरिसब बजार मे
अच्छा
ओ स्थापित छथिन तऽ ओतय होइ छै ओकरे बगल मे एकटा सेहो अहाँके मूर्ति स्थापित कऽ कऽ सेहो होइ छै बगलेमे तकर बाद अहाँके एकटा आओर खर्रक छै खर्रक मे स्थापित छथिन दुर्गा ओतय होइ छै तकर बाद ओहिसँ आगू बढ़ कऽ हू
इएह एकटा बहाना रहैए जे छुट्टी लऽ कऽ गाम आबि जाउ आ आ